हेलो नमस्कार
हमरा बताय छियै
आओर बताै छी ने अहाँ के समाचार सब नीक छी
हँ यहां के तऽ समाचार सब नीक छियै अहंके समाचार सब नीक छियै
जी यहां के समाचार सब नीक छी
ह अहाँके खाना उना खा लेबै छियै
हँ खाना उना खा लेल छीय अहाँ के खा लेल छीयै
ह यहाँ के भी खाना उना खा लेै छियै बैठल छी अभी अहाँके खाना मे कोन कोन खाना खाइ छियै
खाना मे हम खााय छी चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी खैली सलाद खैली य परोर के भरुआ खलिये या आलू के भुजिया खेलिये इहसभ खयली अहाँके की खलियै यए
अहाँ के त खैलियै ये दाल भात चोखा खलिये भिंडी के भुजिये खलियै कंडा के सब्जी खलियै कडा के जाने छै किना सब्जी बहुत कम मे मिले छै सब्जी उ
जी सम सोचै देखले छै कंडा ओकर सब्जी खा ले छी दोसरे लग रहे छै तीत लेखा
ए बोलअ
आओर बताबी
ठीक बारु हँं उहे सोचे छियै मतलब बहुत कम मिले छैियै मीठ भी लागे छैियै बहुत अच्छा लागे छै खाय मे आज खााय छियै ने ओहिस सोचै छियै कि कहि न मिलै छियै दोसर जगह
ह चन्दा के त टांडा के सब्जी तीत लगै छै
हँ तीते लागे छी मतलब खाय खाय मे मतलब अंडावा मीठ लागे छै उह कहै छैियै मतलब तीते बनै छियै मतलब मीठ तबो लागे छै खाय ल अन्दर से
ह चलियै आओर बतै छी आओर की खेलियै या
आओर खयलियै या इहे आलू आलू के भुजिया परवल के भुजिया भरुआ खलियै य करैला के भरुआ भी खलियै या घिउरा के भुजिया खलियै अचार खलियै चटनी खलियै या मा बच्चा खलियै इह सब खलियै य अहाँके गइया के गरीब होइ छै इहे सब खाय छियै का क सके छियै
ह अहाँ से गरीब तऽ हम छी हम तऽ नून रोटी मारचा खाय छीयै
हू झूठ बोलै छियै अहाँके अहाँके गरीब ने होइ छियै अमीर होइ छियै
हँ गरीब छी तऽ गरीब छी हम सब गरीब छी नून उन मे रोटी खाइ छी पानि मे भीगो के खााय छी रोटी मीठा रो टी खाय छियै
हू अहाँके झूठ बोलै छियै अहाँ स गरीब तऽ इहाँ होइ छियै हम अहाँ के तऽ नूनो रोटी खााय छीियै यहाँ के तऽ पानी पी पी के सूत जाइ छीयै आ घूमे के मन करै छियै कहीं जायके गर्मी मे तऽ सपना मे घूमे छियै खाली हर दिन सपना मे घूमे छियै दुबई कभो कभो चल जाइ छियै अमेरिका कभो कभो चल जाइ छियै अरुणाचल प्रदेश चल जाइ छियै ईटानगर चल जाइ छियै इहे सभ चल जाइ छियै एकबार तऽ चल जाइ छियै एकरा कहै छै ब्राजील चल जाइ छियै जंगल सफाई पर है सपना सपना मे एगो साँप काट लेबै छी सपना मे तऽ उठे छी तऽ देखै छी सपना देखै छी हम
ह अहाँके तऽ घू सपनो मे घुम लेल छी हम तऽ सपनो मे ना घूमै छी
ह आहाँके झूठ बोलै छियै तऽ जन सोच लेबे छ उहे हो जाइ छै स अपना मे
सपनो में हम न घूमै छीिय इतना गरीब छी सपनो मे जब सपना देखै छीिय तऽ ओहिमे खाली गरीबी देखे छी भीखे मगे छी चारू उरी घूम घूम के
हुँ अहाँके लगै छिय कि अहाँके बहुत गरीब होइ छियै चले हम माने छियै कि अहाँके गरीब होइ छियै
ह अहाँके मालूम छीयै हम खानदानी गरीब छीयै गरीब मे भी इमे जीना कला छियै
हुँ
क्यकि हम हम गरीब छी बाप गरीब छी दादे गरीब छी सब गरीब छी
हूं अहाँके बहुत अच्छा अच्छा बात बोलब
ऐसा न छी कि पहिले गरीब छी या अमीर हो के गरीब छीय क्यूंकी हम शुद्ध गरीब छीयै
हम्म अहाँके बहुत नीक नीक डायलॉग मानि लेबे छियै मतलब कहाँसँ सीखै छीयै ई से डायलॉग
अहाँके डायलॉग लगे छी सच्चाइ बात करै छी यहाँ से हम
अ सच्चाइ होइियै माफ करैत छियै माफ करैत छियै अहाँके सच्चाइ छियै तऽ अहके माफ करैत छियै हम अहाँ के माफ करै छिय माफ
हँ चलिय आर बताबै छी ने अहाँ कें खाना पीनामे मतलब सब नून रोटी खाय छी अहाँके ने
हुँ नूने रोटी खाय छियै यहाँके गरीब जितना
पानि पी पी के सुतै छियै
हू अहाँके अहाँके इहाँ के डायलॉग मतलब कॉपी करै छीयै ने हम बोलै छी उह बोल देबे छियै न न बोलै छी हम पानी पी के सुूत जाइ छीयै अहाँ के नून रोटी खााय छीयै
अन्हि के पानि पीबी के सुतै छिय हइ
हँ तऽ आ अहाँं के कहे छियै कि हम नून रोटी खाय छियै तऽ हम ने कहे छियै कि यहां के पानि पी क के सुते छियै कभी कभी नून रोटी मिल जाइ छिय आ साल मे एक बार दाल भात खाय छियै ओहो भोज में खाय छियै पता छै हम पतिदार दूगो होइे छियै ठीक है मरैय छिय तऽ पाँच पाँच साल दस दस साल पर एगोरा मरे छियै तऽ टाकल होइ छियै तऽ
ह चलिये आओर बतै छै अहाँके तऽ हमलोग सब खाय छीयैमड़ुआ के रोटी खाय छिय मकई के भात खायई छी इतना गरीब छिय दालि भात खाय ले छै तऽ सालो बीत गेल छी सपना छी हौ ई दालि भात खबै
हुँ उहाँके भी सोचै छियै दाल भात सपना हो जाइ छियै महिनामे एको बार नहि खाइ छियै साले मे सीधे खाइ छियै उहो शादी होइ छियै ने तऽ खाइ छियै अहाके भी शादीे में खााय छीयै लागे छी हमरो
जी जी सोचै छी चावल दाल सब्जी कहियो बढ़िया से मिलते तऽ खबै
हुँ हम तऽ दू दिन से भूखे रहैत छियै जहिया भोज रहै छियै तहिया
हुँ
हुँ दबा के खााय छियै पूरा दू तीन घंटा बैठके
हुँ अहाँके तऽ मिलबे कहै छी अहाँ के तऽ औरी ई बहुत शादी वियाह होइ छै श्रादध उ्रादध होइ छै
हुँ सही बोैलय छी सही बोलै छी यहां के बहुत तेज हवा बहै छै ने बहुत मौसम बहुत खराब होइ छिय बहुत गोरा मर जाइ छियै काल् दू गोरा मर जाइ छियै सात आठ दिन बाद भोज मिले छैे खााय छयइ दवा के दू दिन तीन दिन पहिले भूखे रहे छै अभिये से पेट खाली करे छिय छिय खूब खूब दबा के खाायके सोचै छियै सपना
हुँ खूब कस के पेट खाली क लेवल छी बाथरूम में जाय के पूरा कचरा पेट मे से निक काल देबै छियै
ह सही बोलै छियै हमही आहाँके तऽ सब कचराा निकाल लेबे छै पेट में बाथरूम में जा के पेट मे के सारा कचरा निकाल लेे छै खूब खाइ छीय खूब खाइ छीय पूरी नू खियावै छियै ई सराध मे खू खााय छियै आ मिठाई भी खिया छियै मतलब मिठाइ एगो देवे छियै जले छै बुनिया तऽ जितना लेेबय छै म बुनिया न मजा होइ छै खायइ मे कि कितना खााय छियै मीठ सामान पीते सामय खाय मे मजा आबै छै ने
ज यहाँके ई त ई बात अहाँके न के कले छियै
ह्म
हमियो खाइ छीयै पूरी सब्जी तरकारी खाय छीयै
हू आओर बताबै छिय अहाँके मौसम कैसे छियै
मौसम तऽ नीके छै लेकिन रात मे खराब हो जाइ छै बारिश ओरिश आ जाइ छै
हू यहाँ के तऽ मौसम अभी बारिश होइ छै थोड़ा थोड़ा टीप टीप बसे छै अभी आ कालू रात के त तूफान आब छीय पूरा गाछी उछी गिरा देवे छीय क कर छ हम काटी मरे के घर छियै ने तऽ निकल के बाहर केना बस जाय छीयै ने तऽ गिर जाय छी तऽ म हम खतम होइ जाय छियै तऽ कहाँ से बतबाय छियै या अहाँ से
ह हँ अहाँ क टाटी मरै की घर छै
ह बहुत तूफानो आबै छै हम आहाँके अहाँके बताबै छिय कि ई हँ कयगो गाछ गिर जाइ छीयइ कय गो घर गिर जाइ छियै यहाँ के यहाँ के हमरे खाली घर
ह्म चलि अहाँके त ईटा के मकान छी त कहाँ से गिरते
ह्मम आहाके हम आहके आहाँके कहे छियै कि हमर मकान ना होइ छ टाटी मरी के घर होय छियै बहुत गरीबमे होइ छियै एहिटा आ मकान होइ छै तटा हम खााय ने छीियै दालि भात डेली आ मीट खाइ छियै खस्सीके मीट खाइ छियै ईसभ कहाँ खाइ छियै खस्सीके मीट तऽ बचपने से नहि खाइ छियै हम एको बार
ह अहाँके अहाँके ई सब नहि खाइ छी पैसा बचबै छी
ह पैसे नहि होइ छै कि खााय छियै हम
पैसा होइ छै ना सभ पैसा जोगाबै छियै बचा बचा रखे छियै
हू आहाँ आहाँ के हम जाइ छीयै बैंक मे ने खाता खोलबाबे तऽ कहै छै कि पर्याप्त बैलेंस ना होइ छै आपके आहाँके पास तऽ यहाँ के पास कहै छैै कि पर्याप्त बैलंस नहि होइ छैसे बैंक नहि खोला होइ छै पैसे नहि होइ छियै कब अभी तक एको रोप के जमा ना होइ छियै पाकिट पाकिट फाटि जाइ छियै इतना लोहा लखर पाकिटमे रख छियै जानाके किकि बेचि आगे तऽ जाइ छीयै तऽ खाना खाइ छीियै ओहिसे
हँ कबडी दइ छ आओर बतेै छी ने एतना गरीब छीिय तऽ आबै छी ने भीग मंगा देबै छी हम
ह भीख ना मांगे छी मेहनत के खााय छीियै अपन मेहनत से कमा खाय छै भगवान गुणा देवे छियै तऽ काहे ने कमा के खाय छियै मेहनत कर के भीख न मंगे छियै हराम के ना खाय छियै
ह अहाँके तऽ सब चीज कहै छियै य आ भीखो न मंगेै छी कहै छी बोझ गरीब छीय तऽ आब भीखो न मंगे छी तऽ कैसे चलते
भगवान गोर हाथ देवै छियै तऽ हम भीख काहे मांगै छियै हम कमााय छियै हम मेहनत के खााय छियै भले कितनो गरीब होइ छियै ने इहाँ के तबु हम मेहनत कर के खाय छियै
ह चलियै आहाँके त सोच नीक छी
ह हम नीक सोच रखे छियै आगे बढ़ने के सोच रखे छियै बहुत नीक सोच रखै छियै कि आगे बढ़ै छियै मतलब कहु बढ़ै नहि छियै पढ़े के समय हम घूमेे छिये खेते खेते गाछिये गाछिये घूमे छियै बकरी बकरी चराबै छियै भैंसी चराबै छियै घूम छीयै एने खू घूम छिय खूब मजा आबै छियै खाय पियए मे खू खूब खा गाछी में दिन भर खााय छैै आम आ अमरुद खाइ छियै नम मर्चा उर्चा तूड़ तूड़ के आय मकई पका पका खााय छीयै बाल पका पका खाइ छी मटर खाइ छियै निम्बू अ निम्बू के गार गार खा छियै पूरा बागवानी बहुत बारका होइ छ खूब मजा हो छै खइमे इहे सब खााय छियै बहुत मजा होइ छै खजूुर उजूर सब खााय छियै
हू चलिय चलियै आहाँ से बात करे काफी नीक लगले फीर समय मिली त आहाँ से बात कर भी नमस्कार
ह नमस्कार